हेलो नमस्कार मित्र कोना छी
नमस्कार मित्र भगवानक कृपासँ से सब नीक छी तऽ बहुत दिन बाद फेर आराम से गप करबाक अवसर भेठल अछि
बिल्कुल सही कहलहूँ आइ कोन विषय पर चर्चा करैय चाहैत छी
आइ हम अ-आधुनिक जीवनशैली अर्थात मॉडर्न लाइफ स्टाइल पर गप करै चाहैत छी
वाह ई तऽ बहुत रोचक आ सामसिक विषय अछि आजुक समय मे लगभग प्रत्येक व्यक्तिक जीवन आधुनिक तकनीक आ बदलैत जीवन शैली से प्रभावित भए रहल अछि
बिल्कुल बिल्कुल किछु दशक पहिने लोकक जीवन आ आइक जीवने बहुत अन्तर आ
सही बात तकनीक सञ्चार परिवहन शिक्षा स्वास्थ्य आ मनोरञ्जन सभ क्षेत्रमे परिवर्तन देखभाल ल-लेल भेटैत अछि
हूँ हमरा मोन अछि जे आधुनिक जीवन शैलीक सभसँ पैघ विशेषता गीत अछि कथि अछि
बिल्कुल आजुक जीवन बहुत तेज भए गेल अछि लोकसभ सदिखन व्यस्त देखल पड़ैत अछि
हाँ पहिने लोकक जीवन अपेक्षाकृत सरल असान छल मुदा आब प्रतियोगिता आ जिम्मेदारी बढ़ी गेल अछि
ई बात सही अछि आइ काल्हि समयक मूल बहुत बढ़ि गेल अछि
अवश्य लोकसभ समय बचाबै लेल ना-नव नव तकनीकक उपयोग करैत छथिन
उदाहरण
उदाहरण जैसे स्मारटफोन इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग डजिटल भुगतान ऑनलाइन खरीदरी आ वीडियो कॉल
सही एक समय छल जखन ककरो चिट्ठी पहुँचाबैमे सप्ताह लगि जाइत छल
हाँ आ-अब दुनियांक कोनो कोनाक बसेल व्यक्तिसँ सेकेंडे बातचीत भइ जाइत अछि
बिल्कुल ई वास्तवमे तकनीकक अद्भुत उपलब्धि अछि
हाँ संचारक क्षेत्रमे आधुनिक जीवन शैली बहुत पैघ परिवर्तन आनलक अछि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे स्मार्ट फोन आधुनिक जीवनक अभिन्न हिस्सा बनि गेल अछि
एकदम सही आइ अधिकांश लोकक दिन स्मार्टफोन से शुरू होइत अछि आ ओकरे सङ्ग समाप्त
बिल्कुल समाचार पढ़नाइ बैंकिंग करनाइ पढ़ाई मनोरंजन कार्यालय काज सब मोबाइल पर सम्भव भए गेल अछि
हूँ ई सुविधा बहुत उपयोगी अछि
बिल्कुल मुदा प्रत्येक सुविधाक सङ्ग किछु चुनौती सेहो आबैत अछि
जेना
मोबाइलक अत्यधिक उपयोग
सही कतेको लोक घंटो सोशल मीडिया पर समय बिताबैत छथि जकर कारण समयक दुरूपयोग सेहो होइत अछि
बिल्कुल एहि कारण तकनीकक संतुलित उपयोग आवश्यक अछि
हूँ हम सहमत छी आधुनिक जीवन शैलीमे शिक्षा क्षेत्रमे सेहो बहुत परिवर्तन आएल अछि
बिल्कुल पहिने ज्ञान प्राप्त करबाक मुख्य माध्यम पुष्पक-पुस्तक या शिक्षक छलाह
हाँ आ-अब इंटरनेट ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजिटल पुस्तकालय अस-शैक्षिक अ- एप्लिकेशन उपलब्ध अछि
अर्थात विद्यार्थी दुनियाक कोनो भी सिस्टमके ऑनलाइन सीखि सकैत छथिन
हाँ आ ई शिक्षा क्षेत्रमे क्रान्ति
बिल्कुल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रक विद्यार्थी लेल
बिल्कुल बिल्कुल जतेक गुणवत्तापूर्ण संसाधन सीमित छल आब ओतेक डिजिटल माध्यमसे अवसर बढ़ल अछि
बिल्कुल आधुनिक जीवन शैलीमे कार्य संस्कृति सेहो बदलल अछि
बिल्कुल हाँ पहिने अधिकांश काज कार्यालय मे उपस्थित भय गेल होइत छल मुदा अब घरसँ काज करबाक व्यवस्था सेहो सम्भव अछि
सही वर्क फ्रॉम होम जकाँ अवधारणा आधुनिक तकनीकक कारण से सम्भव भेल अछि
हूँ ई सुविधा बहुत लोको लेल लाभदायक साबित भेल
अवश्य समय या यात्रा खर्च दुनू बचैत अछि
हूँ मुदा कखनो कखनो व्यक्तिगत आ व्यावसायिक जीवनक सन्तुलन प्रभावित होइत अछि
बिल्कुल ई चुनौती सही अछि
हाँ संतुलन सन्तुलन बनावल बहुत आवश्यक अछि
हमरा लागैत अछि जे आधुनिक जीवन शैलीमे स्वास्थ्य स्थिति सेहो बदलल अछि
बिल्कुल बिल्कुल चिकित्सा विज्ञानमे बहुत प्रगति भेल अछि
बिल्कुल आधुनिक अस्पताल उन्नत जाँच प्रणाली आओर नवीन उपचार उपलब्ध छथि
हूँ अनेक रोगोक उपचार अब सम्भव भइ गेल अछि
बिल्कुल मुदा दोसर दिशा से जीवन शैली सम्बंधी रोग सेहो बढ़ल अछि
हाँ जेना
मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप आ तनाव
सही कारण शरीर गतिविधि कम भइ गेल अछि
बिल्कुल बहुत लोक घंटों कुर्सी कपर बेसीके काज करैत छथि
हूँ आ फास्ट फूड चलन सेहो बढ़ि गेल अछि
बिल्कुल आधुनिक जीवन सुविधा देत अछि मुदा स्वस्थ्य साधन अपनायिब सेहो आवश्यक अछि
हाँ हमरा लागैत अछि जे व्यायाम व्यायामक महत्व आइ पहिनेसँ अधिक बढ़ि गेल अछि
एकदम सही नियमित व्याया- व्यायाम योग ध्यान आधुनिक जीवन शैलीमे सन्तुलन बनबै रखैमे सहायता करैत अछि
हूँ मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो चर्चा बढ़ल अछि
बिल्कुल पहिने मानसि- -क स्वास्थ्य पर कम बात होइत अछि मुदा अब लोग धीरे धीरे एकर महत्व बुझि रहल अछि
हाँ ई तऽ सकारात्मक परिवर्तन अछि मानसिक शान्ति आ भावनात्मक सन्तुलन सफल जीवन लेल आवश्यक अछि
बिल्कुल आधुनिक जीवन शैलीमे मनोरञजनक स्वरूप सेहो बदलि गेल अछि
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पहिने रेडियो आओर असीमित टीवी चैनल प्रमुख माध्यम छल।
ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन गेमिंग सोशियल मीडिया आ डजिटल कन्टेट उपलब्ध अईछ।
हँ अब विकल्प विकल्। प विकल्पक संख्या बहुत बढ़ी गेल अछि। मुदा विवेकपुन चैन आ- शेक अछि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे आधुनिक जीवन शैलीक एकटा पेघ लाभ वैश्विक जुड़ाव अछि
सही आजुक युवा दुनिया भरिक विचार संस्कृति अ- अवसरसँ जुड़ल अछि
बिलकुल विज्ञानक विस्तारमे सहायक अछि।
बिलकुल बिलकुल मुदा अपन संस्कृति आ परम्परा परम्पराके सम्मान सेहो बनल रहबाक चाही।
बिलकुल बहुत महत्वपूर्ण बात कहलहु आधुनिकता पर परम परम्पराक भी संन्तुलन आवश्यक अछि।
एकदम सही कहलौ मित्र केवल लव चीज अपनायी पे ता नही होयके चाही बल्कि उपयोगी बात के स्वीकार करब आ मूल्य सबके सुरक्षित रखब वास्तविक आधुनिकता अछि।
बिलकुल बहुत सुन्दर विचार कहलहु हमरा लागैत अछि जे आधुनिक जीवन शैली मे व्यक्तित्व सोच पर सेहो प्रभाव डालैत अछि।
हँ लोग सब अब। आत्मनिर्भरता। नवाचार। आ कौशल विकास पर अधिक ध्यान। दीये छ
बिलकुल ई सकारात्मक पक्ष अछि।
ह बिलकुल बिलकुल कारण बदलते दुनियामे निरन्तर सिखबाक अवश्या भए गेल अछि।
बिलकुल आइ चर्चा बहुत रोचक रहल तऽ आधुनिक जीवन शैलीक के अनेक सकारात्मक पक्ष पर हमसभ चर्चा कर चुकल छी।
बिलकुल। मुदा प्रत्येक। परिवर्तनक संग किछु चुनौती सेहो आबैत अछि जहि पर विचार करनाइ आवश्यक अछि।
बिलकुल सही कहलौ हमरा लागैत अछि जे आधुनिक जीवन शैलीक सबस पैघ प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ल अछि।
हँ ई विषय वास्तव मे महत्वपूर्ण अईछ। पहिने संयुक्त परिवार चलन अधिक छैल आय के अधिकांश स्थान पर एकल्प। परिवारक संख्य बढ़ि रहल अछि।
बिलकुल एहिह परिवर्तनक किछु लाभ अछि मुदा किछु चुनौती सेहो अछि।
हँ ई तो सही कलहु उदाहरण से एकल परिवार मे निर्णय लेनाइ आसान होइत अछि आ गोपनीयता सेहो अधिक रहैत अछि। मुदा संयुक्त परिवार मे अनुभव। संयोग अ भावनात्मक समर्थन अधिक भेट छै।
बिलकुल ई बात सही अछि आधुनिक जीवन शैलीमे लोकसभ अपन अपन कार्यमे एतेक व्यस्त भे चाहैत छथि जे परिवार सङ्ग समय बितबई कम भए जाइत अछि।
ह कतेको बेर एके घर मे रही तो लोक सब एक दोसरा से पर्याप्त संवाद नहि कर पाबै छथि।
बिलकुल ई वस्तमे चिन्ताक विषय छै।
हँ कारण संबन समय । संवाद पर आधारित होइत अछि।
बिलकुल एकदम सही।
बिल्कुल जतेक तकनीक लोक सबके जोड़लक अछि कखनो कखनो ओतेक दूरी सेहो
बिल्कुल बहुत गर्व गाह- बात कहलहूँ आजुक समयमे सोशियल मीडिया जीवन महत्वपूर्ण भाग बनि गेल अछि
हाँ फेसबुक इन्स्टाग्राम यूट्यूब आ विभिन्न मैसेजिंग प्लेटफोर्म अन्य डजिटल माध्यम लोक दैनिक जीवनक हिस्सा बनि गेल अछि
बिलकुल । एकर अनेक लाभ अछि।
बिलकुल बिलकुल लोक सब सूचना प्राप्त कै सकै छथि नव कौशल सीखि सकै छथि आ दू आदूर बसेल मित्र अथवा। परिवार सही जुड़ल रहै छै छथि
बिल्कुल तऽ ठीक छै आजुके चर्चा काफी बढ़ियाँ रहल फिर कखनो दोसर विषय पर चर्चा करैत छथि
ठीक छै मित्र फेर कभी गप्प केलहुँ
बिल्कुल नमस्कार